हेलो
हँ तब कैसन हाल चाल छै खुश रहऽ खुश रहऽ ठीक छै आओर बाल बच्चा
सब ठीक छै नीक छै
हँ ते तहन त हमरा आर के एकदम बु - बिस दाय गेल छै
नै नै काहे
अहाँ के नम्बर देखली त सोच- -ली की फोन कर लेवे छियै
हाँ न ठीक नीक काम करै के नै काज कैर लै छी सब नीक छै
हम सोचली की अपने त पूछब नहि त हमहीं पूछ लेबै छी
कानों बात ना अब-आ अहाँ कॉल करि चाहे हम हमरा आर के कॉल करि बात ते एके छै आदमी के मन मे हाँ-हाँ सब खाना पीना अभीए जस्ट खा करके बैठल छियै अहाँ के खाना पीना भ गेइल हाँ का बनल छै अभी त हमे-हम अपन मम्मी घर मे मम्मी घर आएल छियै अपने आर कहाँ आ छै
अभी हमूँ मम्मी घर आयल छलियै
अच्छा वहाँ
हाँ हँ हाँ एजंडा बनल छियै बच्चा लोक बच्चा लोक के मन छलै की अंडा खेबै त उहे से अंडा बनात देलियै
हँ ना ठीक कैल छियै आ बाल बच्चा के जे मन होइ छै वही की ना बनाके दियए मे मन लगै छै अपना आर के की है अपना आर के त सतुओ पी के दिन काट लेबे छै चूड़ो दही खा के दिन काट लेबै छै लेकिन बाल बच्चा के तनि जे मऽ नीक बुझाइ छै तनीत जे खाइ के मन करै छै से बना के देबे मे माय के की धर्म छै
हँ अपनेके माय बाबू केना छी
हमर माय बाबू सब अभी सूत गेल छै अभी बाल बच्चा सब जगल छै तऽ वही कुलेली करल
अ कूद फान करऽले छै न
हँ तनि हल्ला गुला गुलेली अपन मौसीआर बेटी आवल छै न तऽ तनी सब मिल कर के हल्ला गुल्ला करै छै
हंँ-ओ
दीदी जा बेटा बाहर आर - बस अब कैसे बनाएब हूँ हूँ बनैलू अपनेके अण्डा करी
अंडा करी बनैलियै पहिले अंडाके तऽ उबाल लेलियै
हँ
फिर अंडा के उबालियै फिर आ ओकरा काट के आओर तेल मे तल देलियै
अच्छा कढ़ामे तेल डाल के तनि ओकरा के छानके
हँ फिर मसाला भूंजके प्याज व्याज लहसुन उसुन तनि घरे बना करके जीरा गोलकी धनिया अ मिर्चा गरम मसाला सब दे देलियै
अच्छा प्याज लह- सुनदी तनि स देके हँ बड़ी नीक लगे छै ओ
हँ बड़ी स्वाद लगै छै
हूँ ओकरा आर सङ्गे तनि भात जाइ छै चाहे रोट टी उटी तऽ हँ स्वाद लगै छै ओकरा आर से हम-हम बनाबै छियै तऽ तनि ओकरा आर मे आलू उलू बोयल करके आलुओ तर के डाल देबे छै त तनीयो ओकरासँ तनि हमरा नीक लगै छै खाइमे अंडा से बेसी नीक हमरा आर के आलू लगै छै तऽ हमरा आर घरे अंडा कढ़ी बनै तऽ तनि ओकरा आरमे दू गो आलू जरूर से डाल देबै
ओ
हँ ओकरा आरमे तनी सरसो एकदम हल्का सरिसों मिला देबै छियै तनि मसाला आरमे त ओकरा आर से तनी झोरो स्वाद लगै छै
अ ने हमारा बच्चा वैसे नै खाइ छै तब ऐसे हीं उ उबालले खाइ छी चाहे आमलेट बना देब छियै त खा लेबै छै
हाँ उ तो अपन अपन बच्चा के स्वाद लगै से जैसे खाइके हमरा आर घर भी हमरा आर बेटी सब वही अ -आमलेटआओर नै त बॉयल आंडा मांगै छै खाइ खातिर
ओ
लेकिन हमरा आर दूलहा आर जे हथिनी से तनि हुनका आरके तरि वाला सब्जी के चस्का लग गैल छै तनि कोईयो सब्जी मे कहैत हैत से हथिन की ना तनि तरीर रहैय छै ते तनिक खाई मे स्वाद हाँ तनि स्वाद लगै छै सूखा सूखा ना - घोंटाय छै हुनका के त हुनके आर खातिर कोईयो सब्जी मे
आ मैथिली संस्कृती मे मछली बहुत शुभ मानल जाएत छै
हाँ ओआर बिना तो कोनो कोई काज सुबह संपन्न होबै छै न
मछली में तनी सरसों मसाला दे उके बनाओ गरेभी त बहुत
मछली मे भी रउहू मछली के तो बात ते निराला छै
रउहू, कत्ला तेलपियुआ
तेलपिबा हाँ तेलपिबा में तनी तेल कम टानै छै हाँ उ तनी तेल छोड़े छै तनी कम तेल मे हीं नीके जुके बन जाइ छै अबे ही आर आ रउहू चाहे कत्ला मे तेल खूब ताने छै
हाँ
लेकिन स्वाद मे बढ़ि अंतर रहै छै कत्तला रेउहू मे कतह होबै छै धीरे बच्चा लड़कन के खाई मे बड़ी दिक्क़त अबहीं आर तनि तेल बीया मे मोट मोट काँटा रहै छै अहनरो आदमी खा लै छै टो टो के
आ दही चूड़ा भी सुबह नाश्ता मे बहुत प्रसन्न करैय छै हमर ब- -च्चा लोग गुड के साथे चीनी के साथे
हाँ हमरा आर के भी घरे हमर जे दूल्हा हथिन न उनका के दूध चूड़ा मिल जाए ऊपर सँ बासमती चूड़ा रहै छै घरबा मे तऽ खूब नीक लगै छै उनका के खाइ मे रोटी सब ना मांगे मांगे मांगै छे ओ का के खाली दूध चूड़ा अर संगे चीनी या नै तो तनि गुड दे दे छियै त खूब प्रेम सँ खा लेत छथिन हाँ खाहू मे नीक लगै छै बासमती चूड़ा के स्वाद के तो बाते
बाते निराला छै चाहे दाल भात तरकारी बनालेबे मौसम मे सब्जी परवल कटहल ए सब बना लेबे अ चो - -खा बैगन बहुत अच्छा लगै छै मौसम मे
से बात तऽ नीक बात छै से तऽ दालि भात संगे तनि सँ ओकरा पर घी डालि के तनि आम के अचार साथे आलू भुजिया मे जनीक ए कनिक मसाला उसाला दियै के जे भुजिया भूजाई छै अऽ बड़ी स्वाद लगै छै एकदम बिहारी परंपरा के
हाँ दालि भरि कऽ पीठा दालि भरि कऽ पीठा बनबै छी रौउआ
हाँ हाँ हाँ हँ हम हमरा आर के घरे दाल पीठी हमर बेटी खूब पसंद से खाइ छै तो आ खातिर एक- बनाबै के परै छै हमरा के अपने खांहू चाहे न खाउ लेकिन अब बेटी आर पसन्द आ छै तो भाइ बनाबै के ओकरा आरके
पीठा हमे बनै छै दाल भरके पीठा गुड़ के खीर
हँ अभी त रथ यात्रा जे होबे हँ छै ओ तो आर अभी जे रथ यात्रा होबै छै उ आबे वला छै ओकरा आर मे आम आद्रा मे हाँ दल-
हँ दलपूरी खीर सब खाइ छियै अपने के बनाउ की नहि
हँ हँ खूब प्रेम से दलपूड़ी हमरा आर के तो उतना नीक से न बनाबे आबे छै लेकिन हमरा आर घर के बगल मे एक भौजाइ छै से हमरा आर के बना कर- -के खीर दलपूरी आम एकदम माय जैसन भिजबा दै छै त आओर ओकरा आर से दिन भरके काम निकल हइ छै काहे खातिर अपने से फिर बनाबै के मेहनत करै छियै हँ भौजाई खूब नीक छै से भेजवा दै छै
हहाँ हमर भौजाइ नहि भेजबाबै छै जिए-
हँ अरे अहाँके भौजाइ तनि बिहारके छै ने ई चलते तनी अपन अपन द- छै आ हमरा आर के भौजाय तनि झारखण्ड के छै तऽ तनि दिलदार छै मिल बाँटके खाइके कुछो निम्नौ खराबो चीज एकदम अ भेज देै छै कुछो भी बनाबै छै हँ आर अपने आर भौजाइ तनि बिहार के छै न से एकरा आओर चलते तनि ओकरा आर मन मे शं-ए तनि ओकरा आर मन मे शंका रहै छै एहि चलते हाँ आओर अपने आरके एमम अभी रथ यात्रा मे कहाँ जाइके प्लान बनैले बनैले
उँ कहाँ जाइब
मेला उला घूमे हाँ-अ अच्छा जगन्नाथपुर मे मेला लगै
हाँ हाँ जगन्नाथ पुर मे
हाँ हाँ तऽ वही घूमे उमे खातिर जाइ के प्लान बनैले छै अच्छा बाल ब- -च्चा सब लेके हाँ बड़ी भीड़ होबै छै मेलवा आर मे
जाम होइ छै
हाँ लेकिन बड़ी नीमन
नीमन हाँ बहुत अच्छा अच्छा समान मिलै छै वहाँ पे
सुंदर सुंदर एकदम नीमन नीमन नीक लागे छै भीड़ तऽ रहे छै लेकिन सामानों सब नीक
हाँ हाँ ठीक छै फिर करबै हम
हाँ हाँ अहाँ के जखनी टाइम मिलै तऽ अपना कॉल करियै छी ठीक
छियै
हाँ खुश रहू